जी नमस्ते।
नमस्कार, आओर बतइयौ न अहाँके की हाल-चाल छैय?
जी हमर सब नीक छैय, अहाँ अपन बतइयौ न अहाँ अपनेके की हाल
हँ-हँ हमरो सब नीक छैय आओर बताबै छी न अहाँ के खाना भ गेलैय?
जी हमर खाना त भ गेलैय अपने के खाना भ गेलैय?
हँ। हमरो खाना भ गेलैय, आओर बताबै छी न अहाँके खानामे कथी-कथी भेलैय?
जी हमर खानामे त दाल भेलैय आ पिज्जा भेलैय आ सब्जी भेलैय।
अहाँके त बड़ा अजीबो-गरीब खाना खाइ छियैय, भोजन करैय छियैय आओर बताबैए छीयैय न अहाँके माता-पिता भोजन क लेलथिन?
जी हमर माता-पिता सब भोजन क लेलथिन, अहाँ बतैयौ न अपन, अपनेके माता- पिता लोग भोजन क लेलथिन?
हँ हमरो माता-पिता लोग खा लेल छियैय ऐ हमर माता-पिता लोग खाय लेलथिन भात खाइ छियै, चावल, दाल खाइ छियै, सब्जी खाइ छियै, सब्जीमे खाइ छियै पनीर खाइ छियै, आलू खाइ छियै आ फेर चनाके खाइ छियै तरकारी, फेर खाइ छियै सलाद ई सब खाइ छियै। खा के विश्राम करैय हथिन सब सोइ हथिन सब, सोइ छियै माता-पिता हमर आओर बताबैए छियैय न अ-अहाँके खानामे कथी- कथी बनाबे आ जाइ छै?
जी हमरा खानामे त अनेको प्रकार के व्यंजन बनाबे आ जाय छै, जैसे- की दाल बनाबे आ जाइ छै, दाल मखनी बनाबे आ जाइ छै, ओकरा बाद पनीर मखनी बनाबे आ जाइ छै, ओकरा बाद भात बनाबे आ जाइ छै, दाल बनाबे आ जाइ छै तरकारी बनाबे आ जाइ छै सब तरह के व्यंजन बनाबे आ जाइ छै। अहाँके की-की बनाबे आबैय छियै
हमरा त अहाँके बता दु हमरो बारह तरीका के व्यंजन बनाबे आ जाय छै, जैसेकि हमरा आ जाय छै दाल बनाबे आ जाइ छै, भात बनाबे आ जाइ छै तरकारी बनाबे आ जाइ छै रोटी बनाबे आ जाइ छै, फेर अहाँ के बता दी मांसाहारियोमे हम बहुत किछु बना लेबैय छियै, जैसे मुर्गीके माउस हो गेलैय, खस्सीके माउस हो गेलैय, फेर मछली हो गेलैय, अण्डा हो गेलैय, मुर्गीे के बिरयानी, खस्सीके बिरयानी बना लैय छियै फेर बना लै छियै मछली के बिरयानी बना लै छी अण्डाके बिरयानी बना लै छी अंडा कढ़ी बना ले छियै फेर अहाँके बता दू पनीर टीका बना लै छियै पनीर बिरयानी बना लै छियै पनीर शाही बना लै छियै फेर ओरो बहुत चीज बना लै छी पास्ता बना लै छी चाउमिन बना लै छी बर्गर बना लै छियै फेर मैगी बना लै छियै फेर इडली बना लै छियै सांभर बना लै छियै हमरा बहुत खाना मे व्यंजन मे व्यंजन अ विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना ले छी और बताबे छी न अहाँ अहाँ के शाकाहारी खाना मे सबसँ नीक खाना कोन लागै छै कोन व्यंजन सबसे अहाँ अहाँ के नीक लागै छै
जी हमरा तऽ शाकाहारी खाना मे बड़ा व्यञ्जन नीक लागैत छै लेकिन अपनेके बात सुनिके तऽ लागे छै अहाँके अपने के पहिलका जनम मे खाने बनाबे वाला रहै छै इतना चीज बना लेबै छी ओहिसँ हमरा तऽ हमरा तऽ सबसे नीक लागै छै दाल चावल सब्जी सादे खाना हमरा नीक लागे छै अगर हमरा पनीर भऽ गेल तऽऔरी नीक लागै छै ऐसे दोकान पर के सामान मे हमरा ज्यादा कुछ तऽ नीक न लगा छै लेकिन पिज्जा बड़ा नीक लागे छै आजकल हम खूबो खाय छीयै पिज्जा नू त बड़ा नीक लागे छै बड़ा सुन्दरो होइ छै अहाँ खाइ छी पिज्जा
हँ अहाँके बता दी कि हमहूँ खाय छियै लेकिन हम खर्चा करय छियै न त दोस्तो से करबाबय खाय छै न तऽ हमरा मन से इन दिना नहि करै छै खाायके काहे कि अहाँ के बता दै छी हम कि पिज्जा बारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होइ छै अब तऽ हम इतना खाइ छी ने तऽ हमर पेट थोड़ा दरद करै लागै छै ओहिसँ सोचै छियै कि दोसर कुछो चीज व्यंजन खायके चाहै छै काहेकि पिज्जा उज्जा खाइ छियै ने तऽ अजीबे हुए लगै छै हम सोचै छी अहाँके बता दू कि अब खायके हइ अथी पनीर पनीर बिरियानी खायके छै अहाँके कथी सोचै छ पनीर बिरयानी खबै अहाँ की
जी हम तऽ अहाँके आजुए कहै छी कि आजू पनीर बिरियानी खाएब बड़ा नीक देबे छै पनीर बिरयनी जो होटल वा छै ने वहाँ प जो मशहूर होटल वा छै ओहिमे खूब नीक बनाले रहे छै पनीर बिरियानी लेकिन दिक्कत वह पे बैठियो के खा छै तब तऽ ओरी मजा आब छै काहि हमे पिज्जा केितना बार खा ले छी तब धीरे धीरे मन से उतर गेल छै ओकर स्वाद एके जैसन लागे छै नेे एहि ले हमन के सोचे छी छी तनि बढ़िया लगाबे के की अहाँ खुदे बताउ
हँ सही सोचै छीियै काहेकि पनीर पिज्जा खा खाइ खाइ आ हमनीके मोन औगूता औगताा गेल छै ने तऽ अहाँके सही ह आहा के सहि सोचै छी आ न तऽ कहियोे सभे मित्र गन साथ में चलै छियै आ बागवानीमे का करै छी फुलवारी मे बैठके आ पिज्जा के अथी पनीर के का करै छी बनााके अपने से बिरयानी हमी बना देबै हमरा आबै छी बनाब व्यंजन तऽ हमई बना दय छीयै आ बहुत समै मे रहै छै जैसे कोका कोला हो बहुत चिज रहैय छै पकोरा भ गेल सब हम बना देब अह हम सोचय छै कि जै वला छ बंगलोर ओ से पहले ही सोच छ कि सब थोड़ा पार्टी उटी मित्रगण लोकके साथ हो हो काहेकि ई सब से ने मन थोड़ा चंचल हो जाइ छै मन थोड़ा शान्त हो जा जाइ छै टेंशन उंशन मिट जाइ छै दोस्त के साथ मित्र के साथ रहाला से समय बितैला से काहि मित्र बहुत अच्छा एगो भगवान के ह
त जी तऽ अहाँके बड़ा नीक सोचै छी लेकिन अहाँके बात बता दू की अहाँ कहबो बंगलोर जाय छी तऽ कहो सूरत जाय छी अहाँके सही मे जाय के केने छै कबो बोले छियै हम बंगलोर जाय छी कबो बोले छी सूरत जाय छी अहाँके कोन शहर ज्यादा जाय के मन करे छै अहाँ तऽ सहिये बोले छी केितना बढ़िया खाना बनाव अहाँ के आबे छै वसे पनीर
हँ हमरा हमरा अन्दर भगवान बहुत खूबी देले हथिन तऽ हमरा बहुत कुछ आ जाइ छै बनाबे बहुत चीज आ जाइ छै अहाँके बता दी कि हमरा से थोड़ थोड़ा गलती होग छै हमरा हमरा बोलैके चाही सूरत तऽ हम बोल दै छियै बैंगलोर लेकिन हमरा हकीकतमे जायके छै सूरत समझलियै अहाँके तऽ थोड़ा हो जै गलतीसँ बुला गै छियै
हमहु समझै छी ब ल सेती
अहाँके तऽ अहाँके तऽ जानते छियै कि हमरा जायके हइ सूरत लेकिन थोड़ा सा बुला गेल छियै
हमरा लागै छै अहाँके प्लान बदल दे
न नहि हमर पलान न बदलै छी काहेकि ओतहि ने पढ़ाइ करेके छै छै तऽ हमर प्लान काह ले बदललते
जी जी तऽ ओहि ल हमरा लागे छै कि तनि पूछि लेबे छी कि हुनका सूरत जाय के छै कि बैंगलोर जाय के अभी देखियौ पुछलियै तऽ बात नहि बन गेल छै ओहि कारण आओर बताउ ने अहाँके अहाँके घर पे लोक परिवार लोक सब नीक छै
हँ हमरा घर परिवार मे सब लोग नीक छै सब लोग स्वस्थ छै सबलोग मतलब अच्छा से खुशी से छै रानी लोग के कृपा छै बारा लोग नीक से छथिन बहुत खुश छथिन ओर बताइ न अहाँके घर परिवार मे ब पाबा दादी माता पिता भाई बहन सब लोग नीक छै ने सबलोग स्वस्थ छै ने
ह जी हमरो घर मे दादा पिता मम्मी पिताजी सब सब लोग नीक छै सब लोग स्वास्थ छै सब लोग अभी खाना पीना खा उ के सब लोग अभी सुते छै काह रात बड़ा हो गेल छै ने सएह लोग अभी सुतय जाइ छै फेर सवेरे उठे के छै मातााजी के तऽ ओ लोग सवेरे उठे छै तऽ ओहि ले अभी सब आराम करे छै हमहु खाली बोले छीय बस इे होइ छै औरी क कुछो होइ छै कोनो क कुछु बोलै छै अहाँके तऽ जानबे करै छै अहूँके तऽ घरमे सभसूति गेल छै
हँ तऽ ई रात के हम हम तऽ इ ले पूछै छियै कि स्वस्थ छै ने ठीक ठीक छै ने ए रात के तऽ सब कोइ सुतिे जाइ छै हमनिए के थोड़ा जागल रहे छी के हमनीके थोड़ा कुछ पढ़ाइ लिखाइ करेके पड़ै छै ने रात मे ओहि से तऽ जागल रहै छै इहे तऽ बात छै
जी आओर बताउ ने अहाँके कही घुमेय के मन करै छै कि न
हमरा तऽ घूमय के मन न करै छै काहेकि हमरा जाय के छै बाहर भीतर अभी काम उम करे के छै तऽ पढ़ाई लिखाई के पढ़ाई लिखाई के सिलसिलामे जाय के छै तऽ हमरा घूमे उमे के मन न करै छै आ ओकरा बाद अबै अभी जाइ छै पढ़ाई लिखाई के काम मने पढ़ाई लिखाई के सिल सिलामे जाइ छी केनाहुँ तऽ फेर अबै तऽ फेर जाइके छै पढ़ाइए लिखाइके सिलसिलामे फेर बाहर जाय के छै फेर अबै छओ महीने के बादे अबै अहाँके बता दी तऽ हमरा अभी घूमे उमे के केना मन न करै छै काहेकि इतना ने पढ़ाई लिखाई के अथि हो गै छै कि केना घूमे के मौके टाइम समय न मिलै छै अहाँके बतय न अहाँके ओड़ी के मौसम कैसन छै
जी हमरा तरफ ते मौसम बड़ा निक छै आज के तो बता दी जे छोड़ द के इना शहर लेके गाव तक दुनू जगह गर्मी एके रंग के छै इतना दिक्कत होइ छै गर्मी मे के अहाँक की बताउ बड़ा परेशानी भेल छै इतना ने पेड़ पौधा सब काटि देेले छै पूरा गर्मी सीधे पड़ै छै इतना कि हम की बताउ अहाँके बड़ा गर्मी होइ छै शहरमे हम गेले छी तऽ आ हमरा गर्मी के एहसास भेले हेतै तऽ इतना गर्मी भऽ छै इतना गर्मी की हम अहाँके की बताउ कैको मतलब के दिक्कते न होइ छै क जे मतलब एतना परेशान कर देबै छै गर्मीमे तऽ आराम से जायके कहीं मने नहि करै छै
हँ अहाँके सही बात कहै छियै किनाहु हमरो ओरी ग रमीयो छै आ मौसम के प्रचंड प्रकोप पड़ैत छै काफी गरम गरमी छै चली अहां से बात कऽ के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली तऽ अहां से गप सप करब नमस्कार धन्यवाद
जी नमस्कार हमरो अहाँसँ बात कऽ के बड़ा नीक लागलै नमस्कार अहाँ त फेनो बात होइ छै